हेलो,
हँ
हँ बौआ बाजू,
कथी करै छी? नहा लेलियै नहा लेलियै?
हँ बौआ नहा लेलीयै से एनाहिते लेटल छी आराम कर
ओ।
अहाँ कतऽ छेलौ हे से?
हम कथु नै काम करै छलियै नहाय धोइ छलियै तहि दुआरे फोन नै उठे
बड लेट भऽ गेलै अहाँके तीन बजे तक नहाइते छियै।
हँ दू बजे नहा लेने रहियै फेर तहने केने रहियै।
किया एते लेट के नहाय छियै एगारह बारह बजे तक किया नै नहाय छियै।
सुइत के उठै छी तब नहाय छीयइ कि नहा धोआ कऽ सुतइ छीयै।
नहइ नहा धुआ कऽ सुतै छियै। ।
पढ़ाइ लिखाइ भऽ रहल छै?
कथी कहय छिऐ?
पढ़ाई लिखाई भऽ रहल छै?
हँ अखैन पेपर खतम भेल ए।
कि सब पढ़ै छी अहाँं कि सब पढ़ै मे मोन लगै छै?
हम्म, अहाँ कथी केने रहियै बी ए?
हम तऽ पी जी केने छियै एम ए।
कथी केयने छियै।
हम पी-जी केने छियै एम-ए, एम- ए बुझे छियै।
हँ। हँ।
उहेए केने छियै हम।
ओ।
अहाँके कोन सब्जेक्ट बेसी नीक लगैत छैय पढ़यमे।
हँ हमरा हिस्ट्री अच्छा लगे पढ़ेमे मतलब मन रहै तब।
हिस्ट्री मे तऽ बड़ याद करऽ पड़े हइ की भेलै के नाम तऽ ईस्वी केतेमे। की भेलै कतेक मे के छलै।
हँ जब समझ मे अबै तब अच्छा लगे नहि समझ मे अबै तब नहि अच्छा लगे।
हँ एमे तऽ बड ध्यान से एकरा दे आ रट पड़े है की केते इसवी में के की भेल छलै केते इसवी में के शासन केने छलै कोन ई काज भेएल छलै सब याद करय पड़ै छैय।
हँ- हँ। अहाँ -अहाँ याद केने छेलियै अहूँ याद केने हेबै।
हँ हमहुँ याद केने छलियै आब तऽ बड बेसी काल भऽ गेलै तऽ नहि याद छैय लेकिन खूब एग्जाम उग्जाम के बेर इस्वी सब रऽटऽ पड़े छलै ध्यान से देख अथी करय पड़े छले कि कते मे की भेएल छै नहि भेएल छै।
हँ मतलब डेट नहि रहै तऽ ओना तऽ पढ़े मे मोन लगैत रह। हेलो।
हँ यै बौओ बाजू न।
की कहै छी।
कहै छी बाजू न आओर कथि-कथि मे मन लगे छैय अहाँ के।
ओ अहाँ बिन लै छियैे पै-पैड़ पोछना।
पैड़ पोछना तऽ हम नहि बिनने छीये लेकिन बिनुआ हम देखने छीये हमरा मम्मी के छैय। छेलेै नानी ओतऽ से अनने छेलै।
ओ हँ हमर मम्मी बीन लैयऽ ओहि दिन बीने छलै तऽ हम कनि बीनलियै तऽ भऽ गेल कनिक घर
कथी पर बीनै छीयै काँटा पर।
हँ- हँ।
कांटा पर बिना जाइयै।
हूं।
कथि के बिनै छियइ साड़ी के को अथि कोर सब रहैय ओकर।
हँ जे साड़ी सब खराब भ जाय है सेहे सब, सब।
ओ पातर -पातर मने कि फाइड़ लै छियै कोड़ी सब, आ ओकरे बिनै छियै।
हँ- हँ ओकरे।
काँटा केहन रहै छैय मोट कि पातर काँटा।
मोट काँटा रहै छैय, स्वेटर सब स्वेटर बिने है न पातर सँ।
हँ तऽ मोटो काँटा मिले अछि, स्वेटरे वाला सब तऽ काँटा अबै छैय।
हँ अलग -अलग तरह के रहै नम्बर रहे है न।
हं।
हँ तऽ अहाँ बिनने छियै, कहियो नै बिनने छियै।
नहि हम तऽ बौआ नहि बिनने छि, लेकिन मम्मी के हम देखने छेलियै मम्मी के। पाँच के पास छलै बिनल।
ओ मम्मी के होय हे अहाँके घर के।
हँ गोल बनैत -बिनैत गोल केना भऽ जाइ छै बौआ।
मतलब से तऽ नहि होए गोल करल खाली बिनल होय है, मम्मी लगा लगा क दऽ दइ है। घर नहि कत भीन लै छी।
सीधा तऽ हमहुं बिन ले छियै, मोतिया चोटिया जे कहै छै।
ओ तऽ सेएह दिया तऽ पूछै छी, तऽ एतबो बिन लेबे तऽ बता दे है कोई।
हँ उतऽ मु। टया छटिया अबै है, घर बढ़ब अबै है, घर घटबऽ अबै है। लेकिन कोई चीज पूरा बीन जे कहबई तैयार कऽ लिय। से नहि अबे हे।
हँ हँ से नहि होए।
हॅं। अबै छै, हमर दोस्तनी सब छै, हमर ननद सब छथिन हुनका सब। के अबै छै, बौआ लेकिन हम ओतेक ई सब। काज नहि केलिय से हमरा ओते नहि अबै छै।
ओ।
सीधा बिन अबे हे सीधा सीधा बिन लै छियै।
हू।
आइ काइलह तऽ देखे छ, बौआ बाजार में एक पर एक चलल छै। आंहां जेहन खोजबै तेहन किनुआ रेडीमेड सब रंग बिरंग के डिजाइन वाला। ल मिल जाइ छै।
हँ लेकिन ओते न टिके है जते ई टिके है।
हँ लेकिन अपन बिनल के बाते अलग रहैत छै, ई टिकाउ होइ छै ओसभ नहि। टिकाउ होइ छै, लेकिन की करतै जे। तऽ नहि अबे है, से कीने कऽ खरदे खरीदियए क पेनहै करे है।
हँ खरीदल ल बला अच्छे लगैत रहे। आंहां के ओत कते में दैहे। हेल। हेलो।
कि कहै छियै।
हलो।
हेलो।
अहाँके ओतऽ कते में दै हे।
कते में देते बौआ जेहन चीज रहै छै, ओहन दाम रहै छै।
ओ अत तऽ बीस रुपया में मिल जाइ छै।
बीस रुपआ मे पर पोछना मिल जाइ छै।
हँ निमन बला।
नहि बौआ हम तऽ ऑनलाइन सब देखे छीयै, सए सए रुपैआ दू दू सए डेढ़ डेढ़ सए। कहाँ बीस रुपआ मिले है।
ओ बीस रुपआ मे तऽ पुआ लेने हमर दू चाइटा। तऽ मिलल य लेकिन हमस नहि लेने छियै, फुआ दी देने ह।
ओ। लेकिन नै, हमतऽ दे-ऑनलाइन देखबो केने छीयै, तऽ सौ- सौ डेढ़ -डाॅट सौ दू दू सो एना दाम देखबै छै।
हँ तऽ सबके क्वालिटियो भेल ह ने अलग - अलग।
ओ।
हँ।
ओर कथि- कथि सब अहाँके मम्मी बीनै छथिन?
हमर मम्मी तऽ स्वेटर- स्वेटर कियाने गेलयै नै बिने हय स्वेटर। खालि पेर पौछा बीन लैय हन।
हाँ।
ओ हँ कथि -अथि केलयै ह।
आं।
कथी- कथी खेलयै।
हम खेलिय हे, दालि खेलियै, भात बनेने छलियै दालि, भात। भऽ गैल। आलू धने छलीयै बौआ, आलू के टिक्की देखने छलीयै मोबाइल में, कहलीयै आलू के टिक् की बना कऽ, ओहिके दही ऊपरसँ धऽ दियो, प्याज काटिकऽ धऽ दियो, काला गोल काला मिर्ची के, बुइक के अहाँ छीट लू। ओकरा बाद मि चर भुजिया वाला होइ छै, ओ छुट-छीट लिअ तऽ चाट लेखा सॉस। डालि लिअ तऽ चाट लेखा खट्टा- मीठा -तीखा सब बड् नीक उ लगे छै, खााय में।
हँ।
उह लऽ कनि आलू धेने छलियै, लेकिन भुजिये खतम भए गेल छै। कहने छलियै, एकटा धिया- पुता छथिन बगल के की हमरा दुोकान से आइन दियऽ लेकिन, ऊ काइल गिर गेलखिन अपने चोट -उट लागि गेल छलै तऽ नै गेलखिन। तऽ कहलियै आब ओहि चक्कर में, आलू उबाल के धेने रहू, गर्मी के दिन छै, तऽ ओकरे की केलियै हरियर मिरचाई, प्याज मिक्स मसाला जे होइ छै, सब ओहिमे हल्दी नमक धऽ क सानि कऽ कैन के बिस सन मिला कऽ, चाॅप छानि कऽ, उएह खेलियै या हमर बच्चो खेलकैया। तरुआ आलू के एगो दुगो काटेने छलीयै सेहो छलै, परवल के छलै, सेहो सब बना उना कऽ खेलियै यऽ।
हूं। हँ
भिंडी के भुजिया बनेने छलीयै, केला के उबाल कऽ जे तरुआ लेखा अहाँ गोल- गोल अथी तैर दियऔ, उ छानि लिअ। ओहिमे रस लगा दियौ, खेने छियै केेला के?
नै खेने छियै, कथि कहै छियै, कथि कहलो ओकरा
जेना केेला छै ने, ओकरा उबालि दू ओकरा बाद केला में अहाँ प्याज कुची - कुची काटि दू ओकरा धऽ दू नमक हल्दी त कनि बेसन धऽ कऽ ओकरा मिर्चाइ इ सब सानि दू।
ह
तेलमे ओकर गोल गोल तरि कऽ ओहिमे लोक रस लगा दैत हइ सब्जी तीमन बनबयमे।
ह्मम।
ह्मम, तऽ ओ ओनाहिते कऽ कऽ तीमन छलैए। बड़की माँ छथिन, हुनका घरे बनल, तऽ उएह दीदी दऽ गएल छल छी न
ओ ह्म।
हँ, तऽ बुझियौ ओहो खेलियैए। कथी-कथी केत्तेक खेतै लोक?
हँ बहुतेक अथी बनि गेल। तऽ अहाँके घरमे कोइ सामान अनयवला नहि हए? धिया-पुत तब ओ जे गिर गेलय, तऽ चाट लए तऽ मोन ललचाएले रहि गेल हएत?
हँ। खेनिहार अभी घरमे छै नहि कोइ। खेनिहार सभ रहैत छै तब ने। अकेले आदमी कथी-कथी बनेतै, खेतै।
अच्छा। ननैद कहिख आएत घूमय लए?
ननैद अभी कतय अयथिन। इसकुल करबैत छथिन, इसकुल पकड़ने छथिन प्राइवेट इसकुल। इसकुल मे पढ़बै छथिन। तऽ इसकुल बन्द बन्द छलै, तऽ गर्मी छुट्टीमे आयल छलखिन बौआ। फेर चलि गेलखिन बौआ।
कथि कहैत छियै?
कहैत छी कि हुनका इसकुलके गर्मी छुट्टी भएल छलै, तऽ आयल छलखिन। फेर इसकुल खुलि गेले तऽ ओ चलि गेलखिन।
ओ, ई हमर भाय अइ ने, बड़ी बड़-बड़ करैए मोबाइल लए।
ताहि लेल, दोसर मोबाइल नहि हइ हुनका?
हँ नहि, केकरो फोन अबै छलै ताहि दुआरे कहैत छलै।
ओ तऽ दोसर मोबाइल कहियौ दोसरसँ ताले अथी करतथिन।
हँ नहि, देखबै थोड़ी ओकरा।
ओ
हँ।
बड़ निशा छै की फोनके?
कथी कहैत छियै?
कहैत छी कि बड्ड निशा छै की फोनके हुनका?
हँ, बड़ नशा हइ। खाली घरमे आएत तऽ खाली मोबाइले देखत और बाहर जाएत तऽ घुमिते।
बाहर भेज दियौ घुमय लेल अभी। मौसम तऽ ठीक छै नीक। ठण्ढा-ठण्ढा मौसम धूप-ऊप नहि छै। किएक दादी कनैत छथिन?
दादी एकरा लए कनैत हइ ताहि दुआरे कि कतय चलि गेल हमर पोता।
तऽ दादीके आगाँमे बैठा दिऔ एखन तऽ।
हँ तऽ आब जेतै दादीएके पँजरामे सुततै एखनि।
जाउ यौ बौआ, दादीके बज पँजरामे सुति रहू।
हँ, दादीके दुलारक पोता हइ और पोतीसभ लए एतेक नहि कानै हइ।
ओ पोते लए खाली कनैत छथिन? ओहि हए। दादी दादी सभकेँ पोतेसँ प्यार रहत।
हँ हँ काल्हि हमर फुआ ओढ़नी एकटा देने छै ने हमरा
हं।
तऽ सैहे ओढने छलै त